हलो
हलो
हरिओम दीदी
हा दीदी छा था कयो
हा वेठा आहियूं। तां ठीक आयो?
हा ठीक आहियूं
ॿियो थी वेई रोटी
रोटी देर सां खाईंदा आहियूं थोरो। ठही वई
अच्छा ठही वई थव। त ॿियो सभ बढ़िया आए
बढ़िया हिकदम। तां ॿुधायो थी वेई रोटी?
न बस फुलका पचाइण आहिन। भाॼी ठही वई आ।
अच्छा अच्छा हा ॿियो ॿुधायो
बढ़िया
कुछ ॿुधायो पंहिंजी सेहत जो राज़
सभ ठीक आ
कुछ नओं ॿुधायो कंहिं न कंहिं टॉपिक ते त, असां मुंबई मां
अच्छा त लेट खाईंदा आयो रोटी वरी तवां। एम पीअ मां
किथां
एम पीअ मां
एमपी मां अच्छा, असां लेट खाईंदा आहियूं
असां भी यारहें बजे खन खाईंदा आहिन
हा
हा ॿियो ॿुधायो मुंबईअ जो माहौल कीअं आ, सुठो आ? मुंबईअ जो माहौल सुठो आ?
माहोल सुठो आ। पए पियो, अॼु थोरो शांत आ। हुअं त चङा ॾींहं त पए ई पियो पर ज़रूरी बि आहिन इहे सभ
अॼु असां वट भी शांत आ
हा अॼु बिल्कुल नाहे
अॼ असां वट बि न पयो आ। अॼु असां वट बि बढ़िया वाखाई हुई
हा हा
हा सुबुह थोरो बरसी, बूंदा बूंदी पए पई सुबुह सवेल पो उने खां पोए बंद थी वियो सॼो ॾीह
बंद थी थी वञे त पो गर्मी थी थी वञे
हा कपड़ा वपड़ा सुकी विया बढिया। कल धोता हुआसीं त कल सॼो ॾींहु पियो त सुका ई कान
हा
अॼ वरी विस्पत ॾीह न धुअंदा आहियूं
अच्छा
कथा वथां कंदा आहियूं न विस्पत ॾींह त पोछो ऐं न कंदा आहियूं इहो पो छो बि न लॻाईंदा आहियूं उहो बि न कंदा आहियूं इहे
पोछो बि न लॻाईंदा आहियो?
न पोछो बि न लॻांदी आहियां
असांजा वरी पेका माना शैंप -पू न कंदा हिनि, कपिड़ा न धोईंदा हिनि हा
अंउं पोछो बि न लॻाईंदा आहियूं, ईअं रधिणो वधिणो किन्नु थी वेंदो आ त रंधिणो किनु थी वेंदो आ त लॻाईंदा आहियूं हुनजो, बाक़ी कमरनि जा न लॻाईंदा आहियूं जे हा रेता- रेता तो थी वंञें न घर ॿाहरी हर -हर ती कढिणी पए झाड़ू
हम्म -हम्म
पोछो बि लॻाइणो तो पए हुननि में मिटी मिटी तो थी वंञें न घर बारिश में
हा बारिश में त हवा सां मिट्टी ती अचे।
हा।
ऐं ॿाहिरां चप्पल पाए अचनि था त थिए तो न हम्म- हम्म
उहोई त आहे न
ॿियो रोटी में छा स्पेशल ठाहींदा आहियो?
अॼु त न ॿारनि ना चयंउं बुख लॻी आ अॻ में त चाइनीज़ ठाहे ॾिनी मानि वरी हाणे बिहनि जी भाॼी ठाही आ
पहिरियों छा चाढ़ंदमि
इन्हनि ॿारनि खे भुख लॻी ही त चाइनीज़ चईं ठाहे ॾे, त ठाहे ॾिनी मानि वरी हाणे बिहनि जी भाॼी कई आ। अंउं ॿार वारी बिह न खाईंदा, त हुनखे आलू जो पराठो पचाए ॾीदी मानि बिहनि जी चापूं कयूं आहिनि।
हम्म -हम्म
हुं अंउं त वरी हिननि खे पराठा पचाए -ॾीदीमांन।
हा -हा
हा, ॿियो ॿुधायो?
माना सभु डिशेस घर में ई ठाहींदा आहियो?
हा -हा सभु ठाहींदि आहियां मां घर में, जेको चवंदा हिनि ॿार ब्रेड -पकोड़ा चवंदा, आलू भुंॾा चवंदा, मंगोड़ा जेको बि कॾी -कॾी वठी ईंदा हिनि ॿाहिरां बि खाईंदा हिनि, कॾहिं जीअं न पुॼंदो आ त ॿाहिरां बि वठींदा आहिनि।
हा- हा ॿारनि खे त ॿाहिरां बि खपे थो न
ॿाहिरो बि खपेन, जेतिरो बि घर मे ठाहे ॾेन ॿाहिरो खपे ई खपे
हा
उहो त घर में जेत
हम्म -हम्म टीवी वग़ैरह ॾिसंदा आहियो?
न -न घटि हाणे, हाणे सभु मोबाइलुनि में ई सभु अचनि ता सीरियल हे हो त हाणे टी वी घटि ई ॾिसंदा आहियू। घटि ही कर सुबुअ जो त टाइम ई न मिलंदो आ, कम में ई हली वेंदो आ ॾिह। पर मंझंदि जो लॻंदो आ किलाक खनि सुम् पउ। हा मंझंदि जो लॻंदो किलाक खनि सुम शाम जो वरी शॉप ते वेंहणो पवंदो आ। त होॾे हली वेंदी आहियां।
अच्छा, छाजे शॉप ते?
री जी आ।
अच्छा -अच्छा
त शाम जो हली वेंदी आहियांन थोड़ी हेल्प वेल्प लाए।
ता पांण ठाहींदा आहियो केकस वग़ैरह न
न-न-न ठहयल कयल विकणंदा आहिन ईए, ठहयल ईंदा आहिन पेटीस वग़ैरह अऊ इहें!
शौक़ बि हूंदो आ न! ॿई घर में
केक ठाहे असां घर लाय त ठाहींदा आहयूं उहे पहिंजे लाए जिअ केंज़ा बडे साल ग़िरह हुंदू आ घर ई मे ठाईदा आयूं असां बज़ारी न घुराईंदायूं।
क्रीम वारा
न-न सिम्पल वारो, क्रीम वारो त खाईंदा ई न आहे न हे बज़ारी बि वठी ईंदा आहें न त।
अच्छा सिम्पल वारो हूम् हू हूम् हू
हिअ ओवन में ॿारन जो बडे हूंदो आ कीअं या जन्मदिन हुजे कहिंजो सालग़िरहा हुजे।
एम पी में घुमणई बि ज़ाम जॻहियूं हूंदयूं न।
हा
जिअं असां ऐ मुंबई में ज़ाम आए न जॻहियूं घुम्मण लाय, मॉल्स बि ज़ाम आऐ न, सी बीचिस बि ज़ाम आए न।
घुम्मण!
ॿाहेर मतलब मां हाणे जाम सालन खां पो गोवा वई यम।
अच्छा।
बाक़ी एॾो त थींदो ना आहे, ‌ मज़ो त ईंदो आ न।
तां बिहर गोवा वेंदव न मे हिनमल?
न फ़ेब्रड़ी में वई यम जाम सालन खां पो निकती यम।
अच्छा।
फ़ेब्रडी में मामा ऐ घर में शादी हुई त गोवा वया आसे। ऊंन हो रोवंदा ई गोवा मे आऐंन। ॿार हिक बेबी आ, हिक ब़बो आ। हा बेबी शादी कयल आ अऊ बबुअ हाणे ग्रेजुएश़न पूरो कयो तई।
इते किथे शादी कई तव हिते ई गोवा ऐं बम्बई में ही, अच्छा।
हा, ॿार त चवंदा आए न मां खां अॻयां हुजऊं।
हा, ईंदा वेंदा हूंदव न पो।
हा-हा ईंदा वेंदा आऐं न एॾो न हुन खे बि बबू तस त वरी स्कूल, ट्यूशन ॿियूं एक्टिविटीज़ हे हो सभ
हा हा उहो ई त हेॾो अच्चड़ पवदो आ, लोकल बि थे तो माणूं काथे तो अची सगे।
न लोकल असां चऊं त अथा कयो पर हेॾा थोड़ी अच़न था ॿाढ़ पहिंजे ई घर में पुरा ऐंन।
न, हा उहो ई त न ईंदी आ न, असां ई बि ॾेराणी ई धीय अगर न ईंदी आ साल में ॿ चक्कर ईंदी आ बस।
हा
हिते त सिर्फ़ लोकल आ हिकड़ी त साल मे ईंदी आ ॿ चक्कर।
ईअं मन ईंदी आह घोट सां चक्कर वकर
हा ईअं ईऐ बि विच में, विच में ईय रात वात यो ईंदी तन केमल चक्कर हणी वेदी तन ईअं। बाक़ी रहण लाय जिअ ॿ दफ़ा ईंदी तन बस साल में।
रौहण लाय त असां जी ईंदी काने का।
न इन ॾिह राखीअ ते ईंदी हाणे, गर्मीन मेंं पंद्रा ॾीहं रई वई वरी राखी ते ॿ ट्रे ॾींह ईंदी।
हूम्-हूम्!
वरी बाक़ी ईअं विच में हणंदी आए चक्कर जिअं रात वात यो हणी वेंदी तन अची।
हा, उहे ई निकरन था हस्बैंड सां त पो वडी अच़न थियूं न चक
हा, जिअं रात यो चक्कर हण वन त। बाक़ी रहण लाइ ईंदी आहे, ईय साल मे ॿ चक्कर।
हा कि कॾहिं ईअं सैटरडे छुटी हूंदी आ त पो ईंदी आ।
हा ॿियो ॿधायो?
तांया ॿार नंढा तव्?
हा हा न न गर बबू बबू पराठो, अ बबू ॾहे मे आ।
हम हम
अंउ गुड़िया त कॉलेज में आ।
अच्छा अच्छा!
हुनजो ट्रिंयों साल तस हांणे कॉलेज जो। थर्ड इयर, अंउ टेंथ में वयो बब्बू।
एमपी जो माहौल मतलब कीअं आ, कूल?
सुठो, बढ़िया- बढ़िया।
बढ़िया आहे न, हम्म। एॾन सालन खां पो चआं थी न गोवा लाय निकिती हुयम।
उहोई त वञंण नथो थे केॾे घुमण।
न वञंण नथो थिए न उहो ई, मां बि अकाउंट्स जो जॉब कंदी आहियां।
अच्छा कंदा आहयो।
हा जॉब कंदी आहियां त पो नौकरी, न न न ऑफिस वेन्दा आउं न। हा हा
अच्छा
पो टाइम ॾाढो घट मिलंदो आह।
छा जी कहिड़ी कंपनीअ बैंक में?
न- न, प्राइवेट में ईअ ई ज अकाउंट्स जो ई आ। हम्म भई शॉप कीअं थींदी आहिन, ड्रेसिन जी शॉप कीअं थींदी आहिन हुते अकाउंट्स जो
त अकाउंट मुंजी भाएट्री बि कंदी आ न।
हा
कपड़े जो शॉप में। अॼुकल्ह बिलन जो ई कम थी वियो न -न कटनीअ में।
अच्छा अच्छा
अॼुकल्ह माण्हूअ कपड़े जी शॉप में सभिन में ऑनलाइन थी वियो आ न कम। मिठाइन जी दुकानन में सभु कुछ, सभिन में, हैलो हलो, हलो हलो, हलो हलो